हेलो ह नमस्कारकार तऽ आइ त आइ हमस ने अहाँ से गप कर होली के विषय पर अहाँ हमरा ई बताउ कि अहाँ सबके यहाँ होली मे किया किया सब ची होइया कैसे बनबै छैह केना अहाँ एन्जॉय करै छियै कथिी कथि बनैय सब कैसे अहाँ सब करै छियै सेलिब्रेट
हँ
अहाँ हमरा बताउ कि होली मे अहाँ सब कथिी कथि ै छिय केना एकरा एन्जॉय करै छियै होली से पहिले होली लिका दहन ई सब केना काहे लए ई सब मनावल रहै छै यहाॅं ई सब बताउ हमरा।
हं देखियौ पहिले के जमाना में ज खनऽ क सतयुग चलईछलै तखन एकटा बहुत दुष्ट राजा छलखिन तऽ हुनकर एकटा बेटा छलखिन जे हुनकर नाम प्रह्लाद छलनि तऽ प्रह्लाद के मम्मी न प्रह्लाद के जनम भेलै तखन प्रहलाद के ल के चलि गेल केना एकटा ऋषि मणि के ओता तऽ ओ जेना ऋषि मुनि के ओतऽ लऽ गेलखिन तऽ ओ भले ही प्रह्लाद राजा के बेटा छल मतलब दैत्य के बेटा छलखिन लेकिन ओ ऋसि मुन के ओतए रहिक क भगवानके भक्तिमे विलीन भऽ गेलखिन। तऽ हुनका हुन हं हुनका नारायण के भक्त ति मे ओ विलीन भऽ गेलखिन फेर हुनका नारायण बहुत नीक लागय लगलखिन ओ दिन राति दिन राति नारायण के नाम ही जपथिन। तऽ जखन एक टाइम के बाद हो कर प्रह्लाद के माँ और प्रह्लाद की कहै छै अपन राजपाठमे वापस एलखिन तखनि हुनकर पिताजीके ई बात नहि बे नीक लगलनि द ओ असुरके जे की कहै छै हमर बेटा अस सूर एक असुर के बेटा भऽ क ना नारायण नारायण करैया नारायण हमर शत्रु हमर राजा सॅं हँ हुनका नहि नीक लगलनि किये कियैकि ओ दैत्य छलखिन हुनका भगवान सबसँ रन ठी छलनि स
ऊ अपना आपके ही सबसे ऊपर सबसे श्रेष्ठ मानैत छथिन।
पर समझै छलखिन तऽ ओहि वजहसँ की कहै छै हुनका नहि नीक लगलनि तऽ ओ नाना प्रकारसँ हुनका प्रह्लाद के मारय के कोशिश केलखिन ठीक छै तऽ ओ बहुत तरहसँ कोशिश केलखिन प्रह्लाद के की कहै छै पहाड़सँ फेेक देलखिन हां प्रहा पहाड़ स फेेक देलखिन की कहै छै साॅंप स डठ डसवा देलखिन हाथ थीके नीचा डालि देल खिन दिवाल में चुनवा देलखिन बहुते चीज केलखिन हुनका साथ तऽ ओ नहि जरलखिन तऽ ओई हं ओई राजा के एक एकटा बहीन छल तीन दिन क वरदान छलनि जे ओ कहियो नहि मरि सकैत छल जला सकै छलनि तऽ ई हुनकर की कहै छै वरदान छलनि।
आ हुनका एगो कपड़ा मिलल छलनि ने कि ओ अपना आपके ढकके अथी
हँ तऽ हुनक नहि हुनका की कहै छै वएह एकटा वरदान भेटल छलनि जे ओ कपड़ा पहिर कऽ ओ आगि पर कतबो कतहु चलि जेथिन ओ नहि जरिि सकैत छलखिन तऽ होलिका के अगलाा दिन बिय छलनि ठीक छै तऽ ओ हुनकर भा कहलखिन जे हमरा एना एना करयके अइ तऽ ओ कहलखिन ठीक छै भैया हँ की कहे छै सैया बनाउ ओहिपर हम लऽ कऽ प्रह्लादके बैसबै आ हम की कहे छै तखन ओ भस्म भऽ जेतै हँ लेकिन की कहे छै ओ प्रह्लाद केेलक के बैसलखिन ओतऽ हुनका अथिी केलखिन ढकलखिन अपन ओ चादरसँ ओ कपड़ासँ आ ओ प्रहलाद जहा आग लग गेलै तऽ प्रहलाद की कहे छै म विष्णु आय नम के जप करऽ लगलखिन तऽ जाय के वजह से प्रह्लाद के एकटा खरोचो तक नहि अयलनि आ होलिकाके पूरा शरीर ओहि सयापर जरि गेलनि एहि वजहसँ होलीसँ की कहै छै हँ तऽ ओहि वजहसँ की कहै छै हुनकर अथ क नहि भेल भेलनि ओहि वजहसँ हमस होली ा मनाबै छियै बुराइ पर अच्छाई की जीत के तौर पर आ ओकरे की कहे छै खुशी से अगला दिन हमस होली मनाबे छियै रंगग के रङंगग खुशहाली के प्रतीक होइ छै तऽ ओहि चलते रंगग देख कर रंग उड़ाक रंग लगाक खुशहाली मनायल जाय छै आ साथे साथ अहाँ के पता यल होली वाला दिन एक आर पाबनि होइ छै हमरा सबके ओतऽ हँ सप्ता विपता के कहानी होइ छै ओहोोक के पीछा एकटा खिस्सा छै अ छै ओहो में एकटा अहंकारी राजा छलखिन तऽ हुनका अपना ऊपर बहुत घमण्ड छलनि जे हम बहुत की कहै छै राजपाठवला छी हमरा सब प केओ न यय से सब कि कह छै हुनका घवं्ड छलनि तखन हुनकर घमण् तोड़ा के लेल ओ सप्ताह ओ हुनकर रानी सप्तव तक
रानीके नाम हुनकर जयन्ती छलनि ने
्य ह जयन्ती आओर दष्यन्त छलनि राजा के नाम दुष्यन्त छलनि हँ हँ हुनकर बेटे टाक के नाम रोहिदास छलनि अ नहि बेटी अ तऽ वएह की कहै छै ओ बान्हलखिन अपन हाथ पर धागा तऽ राजा के बर्दाश्त नहि भेलनि जे हमर एते सुन्दर रानी
आ कह
हँ तऽ ओ ओहि चलते बान्हि लेलखिन लेकिन की कहै छै राजा के ई चीज बर्दाास्त नहि भेलनि जे हमर सोना पहिर वाली रानी धागा पहिरती तऽ ओ जरा देलखिन ओ ओकरा तऽ सप्ता विपतााके पूरा देहमे सँ अथी भऽ गेलनि फोक पका भऽ गेलनि ताहिपर ओक्रोधित भऽ गेल कत एहि वजह से की कहै छै ओ हुनकासँ हुनका दणं्ड देबऽ के लेल गरीबी दऽ देलखिन फेर ओ नगरे नगरे भटकलख
हुनका से हुनका से त सपना मे आ के पूछलन जवानी बुढ़ाारी दुख तऽ ओ कहल मागाग के भी बित ल बुढ़ारी मे केकरा दआार केरा
हँ तऽ फेर हुनका ई भेलनि कष्ट भेलनि जवानी कष्ट भेलनि फेर ओ जखन दुनू प्राणी जङ्ंगलमे जाय लगलखिन तऽ हुनका एकटा आरो विपत्ति टूटि गेलनि हुनकर बेटा की कहै छै पोखरि पार करै छलखिन तऽ ओ पोखरि मे की कहे छै पोखर पार करे के टाल में मछली हुनकर रोहित दास एक मात्र बेटा के भी निगल लिख जैस की कहे छै हुनका ओ भऽ गेलनि कनि दूर आगाँ गेलखिन तऽ रानी केी मन मे राजा के मन मे अथी डालि देलखिन खलल डालि देलखिन तऽ ओहिसँ की कहे छै रानी भी अलग भऽ गेलखिन राजा भी अलग भऽ गेलखिन लेकिन फेर जखन एक वर्ष बाद पुनः होली के दिन ल तखन रानी फेरसँ पुनः की कहै छै ओ व्रत केली सब तबपा हुनका पर खुश भऽ गेलखिन आओर जाहि वजहसँ हँ ओ बैसवा के ओतऽ छलखिन आओर राजा तेली के ओतऽ छलखिन तऽ जखन ई सब होइ छलै तखन फेर ज तखन रानी सपटा विपताके अथी केलखिन कथा केलखिन तखन दुनू गोटाके दिन घुरलनि तऽ ओहि जगह के जे राज जा रहै से मरि गेलै तऽ तेली के जे ओतऽ राजा खटै छलखिन नौकर छलखिन से सब जाइ छले ओतऽ देख ख कि राजा के चयन होबयवला छलै तऽ राजा कहलखिन मालिक हमहुँ जायब तऽ मालिक कहलखिन हुनका जे हे एते वि देेश विदेश तऽ लोक एतै से राजा हेबे नहि करतै तूँहेँ राजा हेबही तऽ फेर की कहै छै तैयो लोक बूढ़ पुरनिया ओतऽ के कहलखिन जे जाय दही सभ थोड़े ने राजा हेतै जेना सभ देखतै तेना इहो देखतै तऽ फेर की कर फेर की कहै छै फेर की कहे छै ओ ओतए गेलखिन लेकिन हिनकर ते दिन फिर गेल छै खनि रानी के वजहसँ तऽ ओहि चलते हुनकर की कहे छै ओ राजा के चयन करऽ के लेल एकटा हाथी के अथी मे गिरमुर हार देल गेलनि जेहा हाथ राजा चुन लियअ तऽ हँ उएह राजा हेतै, तऽ राजा के की कहे छै ढूढ़त सुडैत ओ घूमैत घूमैत हुनका की कहे छै डालि देलखिन गला पर राजा के तऽ सबके नहि बर्दाश्त भेलै। क की कहे छै, तेली के नौकर कहा दन राजा। भेलैया, तऽ सभ हुनका मारि -पीट कऽ भगा देलखिन। ठीक छै, तऽ फेर की कहै छै, भगा देल तैयो राजा एकटा पेड़ के पीछा छुपि गेलखिन। फेर पुनःओ ओकरा हार देल गेल, अ
केकरो ह केकरो गिड़बन मे, हार नहि।
हँ सबके कुचाइत कुचात -पिचााय हो जा आक, राजा के जे, गला मे हार डालि देलक। तखन सब बूढ़ पूर्णिया कहलखिन। तीन सतेशत, फेर सबके राजा के छुपा देलकै, तैयो सबके कुचैत -पिचैत जााके हाथी राजे के गला मे हार डालि देलखिन। तऽ ऐसा सब कह हल किन जे एकरा की कहै छै, राजा के, नहि राजा के राजा के की कहे चाहे, सोना -चाँदी पान फूल सब दऽ दियौ, आ ओकरा भगा दियौ। अपना सब राज- पाट बाँट ले आपस मे। तऽ राजा के जे ई सोना चाँदी, पान- फूल सब देलखिन। त राजा खूब दान -पुण्य करए लगला, कन्या, कुमारी, खुवे लगला, भोजन करऽ लगला, भुखारी सब के खुआवे लगलाह, खूब दान- पुण्य करऽ लगलाह, हथिन। तऽ सभके लगलनि, सभ बूढ़ पुरनिया सभ कहलखिन, ई जरूर कोइ जमन् नममे राजा हेथिन, धर्मात्मा हेथिन, जे हिनका एतेक सोच एलनि हेँ, हमसभ बनितियै तऽ हमरा सभके ई सोच नहि अबितै। तऽ एहिह बात पर। का राजा बनायल गेलनि, ओ राज-पाटसँ देखय लगलखिन, आ इम्हर की कहे छै, रानी चेड़िया के ओतऽ नौकराानी छलथि, तऽ राजा के मन मे एक दिन की कहै छै, नारीके अथी उत्पत्ति भेलनि, जे हमरा एक नारी चाही, हमरा की कहे छै, नारी चारी, हँ, तऽ हुनका की कहे छै तऽ ओ नौकरके हाथे, अथी भेजलखिन, जे राजा चिड़िया के ओते एथिन, तऽ नारद की कहै छै सपता विपता कहलखिन, गे बहिन अगर चिड़ियासँ भेँट भ जेतै तखन रानी केना भेटतै? त चिड़िया के पेट मे घुसि क खूब दर्द पैदा क देलखिन, जै दिन राजा आबय बला रहथिन। त खूब दर्द होअ लगलै त चिड़िया कहलकै, दम्पति प के जे हुनकर कनिआके रानीक के, जे अहाँ की कहै छै, जब तक राजा एथिन, तबतक हुनकर हाथ पैर धोक कऽ राखू। हम जल्दी से आबे से दबाइ लेने, से हमर तबियत नै ठीक लागैए।
ओ कहलकै जे, रानी कहलकै जे कि हम पर पुरुष के नुना साग
हां हां, त रानी घूंघट डालि क कहे छै राजा के पैर धोवए लगलखिन त जखन रानी घुं, नै त रानी घूँघट त डालि क पैर धोबय लगलखिन त पैर मे राजा के फहके देखलखिन एकटा तिल त ओ हुनका आँखिसँ या तिल देख क अपन राजा के याद मे आँसू गिर गेलनि। त ओ आँसू नओ बरस के एक साल के इन्तजार के वजह से कठोर भ गेल छलै जैस गिरते फोंका भ गेलैन राजा के त राजा कहलखिन जे ई कि केलहुँ जे हमरा की कहै छै जे अहाँ जरा देलहुँ। त दाय राज नी कहलखिन जे नै नै मालिक से हमरा की कहे छै हमरो राजा के पैर में एहने तिल छले जे हमरा देख के याद आबि गेल त दुनु गोटा फेर एक दोसरा के पुछ कहलखिन जे हमरो नल राजा के छलनि त राजा के कहलखिन जे राजा हमरा रानी भेट गेलैथ पूरा गाँव मे फेर हल्ला होवय लगलै जेकि कहै छै चिड़िया के नौकर राजा रानी भेलै आ तेलिया के नौकर राजा भेले। से ई दुनू अ जे निन्दा होबय लगलै हर जगह से रानीके कानमे पड़लनि त रानीके नै नीक लगलनि जे जतय तिल कष्ट क कटलहु हेँ तत राजपाट नहि भोगब त ई बात ओ राजा के कहलखिन आ राजा की कहैत छै सारा राजपाट सब लोकमे बाँटि क आ जकरा जकरा ओत ओ आबय एहि क्रममे हुनका कष्ट भेटल छलनि तकरा तकरा लग किछु किछु सामान ल क आ फेर पुनः अपना ओतय लौट गेली।
अिन अपिन हमरा सब याँ ते इो होय छै ने क फ होली रंग उ सब खेललक
हँ हँ तऽ फेर वएह की कहै छै ओ सभ अपना ओतय आबि गेलखिन हुनका पुत्रो भेट गेलनि तऽ एकटा इहो कहानी भऽ गेल अहाँके फेर होली खुशहाली के होइ छै फेर एहि अवसर पर मालपुआ बनायल जाइ छै हमरा सबके ओत खूब नीक जका खीर पूरी बनल सब गोटा खेलौं बच्चा में बहुत उत्साह अहां देखबै